हेलो, की हाल छै बौआ? कि हाल छै बौआ?
ठीक छै।
कीर
सुतल छी
ओ नास्ता पानी भऽ गेलै
हँ
नेहनाई सुनाई
हँ एखने भेलैया
पूजा पाठ
पूजा पाठ मम्मी कऽ केऽ गेलै
अच्छा की सब नाास्ता केना है
नास्ता रोटी आओर आलू टमाटर के सब्जी
अच्छा अन्ना नशता केलकै
हूँ
क्ये आदमी के कॉल एलौय तोरा
हम तऽ तीने टा आदमी चारि टा आदमी से भेलिय एखन
तू केली हँ
हँ तोरा कते भेलै
तू तू केनिहे चारि आदमीके फोन
हँ
ह हम खेलियैए दू आदमीके एहि लगा कऽ तीन आदमीकेँ हम फोन केलियैए आ एक आदमीके हमरा फोन अलैए
आय
हँ
ओ तऽ पचास मिनट तऽ काल्हि भऽ गेल रहौ
ऽ आईजोड़ ही तऽ
तीस मिनट तीन जने के तू केलही
हँ अखन तोड़ा हँ पूरा पूरी हम दस मिनट बात करै छियै
हँ तऽ अस्सी मिनट भगेलो
अस्सी भऽ गेलै तऽ आर कतेक करैके छै
सौ मिनीट
सौ एक सौ पूर्वे के छै
नहि एक सौ अस्सी पूरबे के छै सौ मिनट और करऽ पड़तौ
अच्छा
हु
ओर सब कही तखन
ओर सब त ठीक छै
पप्पा डूटी आ तोरा केगो कॉल एलोय
हमम त आय एकेटा बस एखन तक तऽ ककरो से बात न केलियै एक बेर अनिया से केने रहियै
बस एकेटाऽ
हँ आ काल तीन टा केने रहियै बस
आय केगो एलोय फोन
हमरा अइ दू टा
दूगो एयलहुँ हए
हँ
अ केलही ह कैगो के
एगो के
कहली चारि टा के
तऽ ह चारि टा भऽ गेलै मतलब चालीस मिनट एखन काल्हिसँ लऽक आय तक मे
अच्छा आब अनिआँके कैहन नेट ऑन को द‌एले
हँ एखन तऽ कतौ गेल छौ
कतौऽ गेल छै मोबाइल ल क
नहि मोबाइल घरे पर हेतै
अच्छा आनिओ जुड़लैय
हँ
बढ़िया छै अपन दिमाग खुलतै
हँ पर ओकर टास्क एतै तहन न ओकरा टास्क नहि भेटलैय
ओकर नहि एलैए ह लेकिन ओ मजा आबै छै ग्रुप मे न
नहि
पूजा मम्मी स बात भेलौ आ
नहि तोरा भेलौ
कहाँ ओ ओकरा कहै छै ओ उठबते नहि छै
ओ पहिले ऑडियो काॅलिंग करी न तहन कही जे कार्या एप पर आउ
हमर तऽ आबि जाय छै हम भरि दिन नेट ऑने कऽ कऽ राखै छी
ओ एगो सोनी एगो सोनी ठाकुर नै छौ
कथी कहली
एगो सोनी ठाकुर छै न
ओ पगली फोन करै छिय तऽ नहि उठबै छै आ ओ फोन करै
तऽ तू नहि उठेलिही
नहि हम अपन उठेबे नहि करै छियौ
ओ
कहै छिय करू करै छियै तऽ फेर नहि उठबै छै
हम तऽ की केने छियै कॉपी मे न बीस टाके नम्बर लिख लेलियै यऽ
हँ
बीसमे सँ पन्द्रहो दसो टा जे अगर उठा लेलकै
हँ भ ल गेलै तऽ भऽ जेतै स मिनिट
स मिनट नहि
हू
अखनसँ आब ट्राइ करै छियै भरि दुपहरिया
ह आओर कथि बिटु मौसी के कते भेल
नहि पुछलियै या
पूजा मामी के आय टास्क भटतौ ने तहन ओ बतियेतौ हमरा कहा हँ
जखन मतलब आइब जेतौ जे एक हफ्ता मे जगर देतै पाइ तखन कहिहँ एक बेेर कह कि लेकिन ऐप छै हम एतेक पैसा कमाइ छी
हँ
कहिए नहि फलतै
हँ आबा दही न त
नहि कहियन कि ओ जूही मौसी कऽ सकै छै एड हमरा केलकैए फेर
ठीक पूजा मामी पूजा पूजा मामी कहै कि आंय यो एहिमे कते देर बात कऽ सकै छीय हम कहलीय कि जे दस मिनट तऽ रातो कऽ सकै छी हम कहलियै हँ रातओ कऽ ककरोसँ कऽ सकै छी
अपन हँ
तऽ कहि छी की राति तक के जोड़ेतै हम कहलै हँ ई राति मे ककरो से बतिया सकै छी बस बार बार बारह मिनट पर कटि जायत तहन तऽ हम एके रातिमे पूरा कऽ देबै
हँ एनाहिते कहैत छै आर रहैत छै की कर कॉलिंग वला जेकरापर फोन
कायके जनके राति मे बतियाक पूराक देै
ओ पुछबैसे अहाँके कते पूरल
आँ
आँय
कथी कहै छी
आओर कथी कहै छलखिन है
कहै छलखिन जे हम एके दिन मे तीन घंटा पूरा कऽ देबै
हूं हमरा भेबे नहि केलै जे हम भर दिन ट्राइ केलै है एगारह बजे राति तक
कियो उठेेबे ने नहि करैत रह‌ै
नय
हँ आ ताहिमे ई शिक्षा एकर खराब छै ने बारह मिनट तक करय पड़ैत छै
हँ
पाँच छओ मिनट रहितै तऽ कोनो बात छै बारह बारह मिनट के बात करतेै य बताबे ने आऔर जानल पहिचानल आदमी रहै छै तऽ चल भाय अनजान आदमी से बारह मिनट लोक की बात करते
ठीके बलआ हमरा तऽ एगो लड़की फेरो फोन कने रही आरती झा
आरती
है एता के छै बेनीपट्टी के छै
बेनीपट्टी मे रहै छै
हँ दियै नम्बर
उठेबे नहि करतै
हँ से भऽ जाय छै हम तऽ दुर हम तऽ ग्रुपमे सँ सभके नम्बर उतारि लेलियै ये कॉपीमे
अवंतिका के लगेने रहियै एक बेर
पहिले उठैेल तऽ
सत्ताइसे सेकेंड बात केलकै ओ कहलकै की हम अहाँके टास्क पूरा नहि करा सकैत छी अहाँ दोसर गोटाके लऽ लिअ आ काटि दैलकै हँ ओ अपन हसबेंडो के नाम भरि देलकै य ग्रुप मे जे हिनका बीस रुपया हमरासँ बीस रुपया लऽ लियै लेकिन हिनकर माथा कनी चाटू
हँ मौसो जी तऽ काल्हि लिखने छथिन जे हमरा टास्क नहि भेटल यऽ
के
अपन मोसाजी
अच्छा ओ पा ओ की सब कहै छले
के मौसाजी
हँ हँ
कहै छै की जे हेलो ग्रुप मेम्बर मैंने कल जादे ऐप डाउनलोड कर लिया था। फोर्म भे भर दिया पर मुझे अभी तक टास्क नहि मिला है ओ उतपाल सिंह तऽ बहस करै छलखिन।
कहै छथिन की जे कर दिया अब कितना बार करे दो बार कर दिया।
ओ जेनकऽ कोड़टत दे कह छै की आ कहै छै कि ईसभ झूठ छै। तोरा तोरा की लागै छौ?
हमरा तऽ हमरा तऽ लगे देते
हमरो लागैए।
हँ, लगा देतै नहि तऽ एते आदमी थोड़े रहितै।
ओहा ने।
आ चाहे तऽ भऽ सकैत छी पहिला बेर भऽ रहल छै। देबो करो नहियो दौ
मेय गेल
हँ, लेकिन बैंक अकाउंट नंबर नहि दी है यू पी आई पर मंगबैय हैं।
यू पी आई हमरा यू पी आई नम्बर नहि य।
नहि तऽ मोसाजीके नंबर दऽ दियए ने।
नहि ओ पाइ नहि देतै।
तऽ दट मौसा द देहि
न आहो देते छै
तखन सूरज मामाके दे देब, ओ तऽ निकालि देत।
ओ तऽ साफे नहि देत
ठीक
अपन खा अरे हमरा खातामे पैसा छैहे ने।
हँ, तऽ द दिहे पूजा मामी क डरै अइ मामा आइ मंगलबै छै। हम कहलियै तोह ने अकाउंट खाली करत ता मामा मारबो करत।
कथि?
पूजा मामी कहे छै। कि अयो मामा वाला एककाउंट देने छियै हम।
दैयो देलकैइ।
हँ, कहै छी। कहलखिन हम जोड़ि देने छियै मामा वाला नम्बर
ह
मेन लियो फ्रॉड निकलि गेलै तऽ की करते
अपने बुझते।
आ पंकज मामा तेहन छथिन जे बस।
अपने मारती हमर चबू।
तऽ जहिये एड केलक ग्रुप मे हमरा
हूँ।
तऽ हुनका हम कहलियै जे ई नम्बर किया देलिये। हमरा नहि पता छलै हम तऽ दऽ देलियै तहन कहै छै की जे अवन्तिका हमर फ्रेंड छीये तहन कोइ दिक्कत यऽ। तहन तऽ पैसो कटि जायत अरवान्तिका से लियै
हँ हँ
हुनकर गामके छै?
चौरीके छै रै।
ओ कहै छै त हमर फ्रेंड छी हमर साथी पढ़ल छी अवन्तिका।
पढ़ने तढ़ने हेतै ने
हँ
क्लास मैट हतो
हँ कहै छलय
हु
आइ हमरा सभ के ओत जगरनाथ यात्रा निकलतै
कथि उ मतलब
कृष्णा जी के यात्रा निकलते
आइ त कलश यात्रा छब
नहि ओ एगो देखतबी हेभी ओ जे एक बड़का रथ रहे छै लकड़ी वाला तकरा लोक सब चलबैत रहे छै रोकैत रहे छै
वीडियो में से वाला रथ चलते
अर्चना के तू कॉल कऽ ले न अर्चना कहे छै हम फ्रीए रहे छी हमर नेट ऑने रहैया
अर्चना से की बात करतीे सेहा तऽ बता न तू ओ
किछो काइ लिहाई
आँ
किछो कायलिहई पांचो दस पांचो मिनट करि तैयो जोड़ा जाइ छै
काहैलक है
के
हम तऽ एना तऽ हमरा भऽ गेलै तऽ पचास साठि मिनट लेकिन हमर दस मिनट वाला तीने बेर पूरा भेल
तीने बेर
हँ ओहिके बाद आइ केलिए तऽ चौथा बेर भेलै या शयद
आइ लगा क चौथा बेर
हू
त एक बेर तू आओरो हमरा कऽ दिहे तऽ भऽ जेतौ
हँ
फेरो कऽ दिहे
हँ पप्पा तऽ अनया के अनया आबै दही जे पप्पा से बात करै छै ने तऽ लेंगड़ी पापा से पैंतालीस पैंतालीस पचास पचास मिनट बात करै छै
हँ
हँ पता नहि की बतियात रहै छै दुनू टा एते एकरा पैसा देलकै मम्मी ओते पैसा देलकै ई सब बतियात रहै छै
हू उ
तऽ पपाके कहलियै जे पपा ई एफ डाउनलोड कऽ लिय प्रोफाइल टास्क पुरा क देलये कहलियै जे अनिआ आइ फोन सँ फोन करत त आहाँ उठा लेब
त की कहलखुन
कहलखिन हँ ठीक छै उठा लेबै कहियो कहै छै जे फर्जी एफ छै कको कहै छै
मतलब
कहै छै फर्जी एफ छै एना जे घर बैसल पैसा द‌ए छै तऽ फेर लोक किया काज पर जेतै
मौसा जी कड तऽ फेर जे अगर भऽ जेतहु जयाह
हँ
तऽ हम एक सप्ताह के अन्दर अगर भऽ जेतै तऽ हम भागके ओतऽसँ आब जायब तन चार तब फोन रहलेब
एगे म